हेलो
हँ कतऽ छलियै यौ?
घर पर आइब गेल छेलियै नहाय लेए।
ओ फोनो नै करै छी? फोन लगै छै टाॉवरे नै रहै छै जे आहाँमे फोन लगतेै। कखनो नै लगैये अहाँमे फोन।
हमरा घर मे नै लगै छै बाहर निकलै छियै तब।
ओऽ अखन बाहर छियै?
हँ जाइ छियै तऽ चालऽ
हॅं और सब कहियौ की हाल चाल अइ?
और स ठीके छै हमर बहिन आर के अल्लू भेटलैये।
कथी भेटलैये कत्तऽ सॅं?
पोखरि मे छलैये।
पोखरि से भेटलै ये बहुते छलैय से? बहुत तेक छलैयेए।
आधा बोरा।
बा ओत्तेक भेटलैह।
हूॅं।
कोन बहिन के यौह?
नंदनिया, सखिया, सीमनिया के।
के फेकने रहै ओतऽ?
फेकने नै रहै बोरो छलैये उहेए म पाइने मे खसल। पूरा छटाइ छलैये।
हॅअ कियो लऽ गेल हेतै तऽ छूट गेल हेतै भऽ सकैये।
छुटि नै गेएल हेतै फाटि गेएल हेतै तऽ पानिमे चलि गेएल हेतै।
हॅं बाबा पोखरि पर?
उं
बाबा पोखरि पर।
हूॅं।
वाह चलू पाँचो दिन त चलभे करतै।
हमर बहिन के त एक -हमर ब हीन के एक पन्नी भेलैया। अदहा बोरा जै मे भेएल छै तै मे कथी कहै छै छैस बेसी आदमी के।
हॅं सब मिल कऽ बिछने हेतै। त की बच्चा सब छै ने ओकरा सबके तऽ अखन येएह करय मे नीक लगै छै भेट गेलै।
ह हूं।
और की सब करै छी की सब होइयेह?
नै किछ।
ऐब नै इमहर दीस?
अखैन कहाँ?
ओ अहाँ सब दिस मौसम केहेन ऐ?
मौसम छै ठीके ठाक मेघ- तेघ लागल छै।
एतुक्का मौसम तऽ बड्ड नीक छै एकदम हवा चलै छै ठंडा-ठंडा ह- मौसम एकदम नीक। कनि कनि पाइन पड़ै छै कनी कनी हावा बहै छय। खेनाय-पिनाय भऽ गेल?
हूं अहाँ खेलियै?
हाँ हमहूँ अखने खा क एलौं हें बौवा के सु तेलौं खेलौं फेर आरवी के नहेलौं हं। ओकरा नहाय में बड्ड मतलब नहाइ के नाम पर ओकरा बोखार लागि जाइ छै। नहै नै चाहैत रहै छै ओ बड चियाइ छेलैया जबरदस्ती नहेलियै यै की
एत्ते डर होए छै
बड्ड डर होइ छै ओकरा जबरदस्ती हम खेलियैए तहन फेर ओकरा खुएलियैए खुएलियै तऽ उल्टी कऽ देलकै तऽ तै भूख आब नै खैब उल्टी तहन फेर छोइड़ देलियै तहन फेर नहाय लै लऽ गेलै तऽ कनैत कनैत बताह भऽ गेलै दू मग सऽ बेसी नै नहाबै छी एक मग मग माथ पर एक मग में दुनू बाइह पर बस आ तहि लै ओ कनैत कनैत बताह भेल रहै छै आ तहन फेर नहेलियै यै तऽ हमरा की कहैया पप्पा आबै छै तोरा मार प प्पा आबै छै चाची के मार
हूं
तहन फेर एकरा माइर कऽ सुतेलियै यै सुतेलियै या तहन फेर अखन अहाँके हम फोन केलौ है। लाइन कटल छेलैया
लाइन कटले छै
नै लाइन कटल छलै तऽ फेर एलैये अखने तऽ ओकरा पंखा चलै छलैए तहन फेर हम एलेयै यै अहाँ सऽ बात करै के लेल नेटवरके बड्ड इशू छै नेटवर्क अंगना में ओना देखबै फेसबुक व्हाट्सअप तऽ फेर बड़ नीक सऽ चलत लेकिन अगर ककरो सऽ बात करै के अय तऽ ओ अहाँके छते टा पर जै पड़त ओय सऽ नीचा अहाँके बात नै हैत
हऽ
एत्ते बदमाशी करै छथिन नऽ नितीश ऋतिका से एत्ते हल्ला करै जाए छथिन न से आरबी के सु तल सुतऽ नै दै छै सब तुरत उठा देथिन बड्ड केनादैन करै छथिन
के
ओ दुनू भै बहिन तय में छोटकिनमी तऽ और हद छै बड्ड बदमाशी करै छै
ह
और अहाँ नहेलियै सुनेलियै
ऊऽ
नहेलौ सुनेलौ
हँ
कथी खाय छियै यौ हरदम टिंकु सुपारी खेनहे रहै छियै
नै अखने खेलिये यै
औ अखने नहेलिये यै
हूं चच्चा गैल छलै तऽ कहलकै जो नहा के आ गऽ
ओ नीक केलौ मतलब चच्चा के पहिल एहन अथी छै असिस्टेंट जे बेचारा सबेर सकाल नहा लैया नै तऽ चच्चे जेना लसरिया आदमी छथिन तेहने हुनकर अथियो सब छैन
हू
और की सब खेनाइ खेने रहौ
खेनाइ खेने रहियै द सॉरी साग भात चटनी अल्लू परोरके सब्जी
ओ और कतौ घुम फिरे चच्चा कतौ गेल अए ओ तऽ बुझै नै छियै गाड़ी चलतै तऽ चलतै नहि तऽ अपन घुमनाइमे हुनका कमी नै हेबाक चाही।
हुं-हुं
ह अपन सब किछ हेबाक चाही, घूमनाइ, फिरनाइ, उठनाइ, बैसनाइ। दोसर के मे दोसर के एलर्जी होइ छै ने। गेले चच्चा घूमै ले। आब हम छियै घर मे, आ बौआ हमर सुतै शायद दिनमे दस बेर उठै छै। आ ततेक बदमाशी करै छै, एतेक बदमाशी करै छै जै बदमाशी के जवाब नै। आ एखन मौसम अखन मौसम ठंडा छै देखियौ, देह पर चदरि ओढ़ा दै छियै ओहु ले चिचिया लगै छै। चदरि ओढ़िक नै रहतै, ओ एकदम फ्री भ भ क सुततै। एकटा गमछो नै लेतै देह पर, आ अपना सब सुतबै हैत जे किछ देह पर ल ली तहन सुती। हवा जे बहै छै से आओर सब कहिऔ?
आओर सब कहियौ?
आओर सब त ठीके ठाक, कतौ घूमै फिरै ले नै जाइ छी?
अखन नै जाइ छी, देखै छियै काल्हि जेबै ओत।
ओ राजनगर सं किए कते नीक नीक जगह छै? राजनगरमे काली मन्दिर आ राज पैलेस एके जगह छैै?
लगैया
अहाँ नै गेल छियै?
ओ
देखै छियैे जे काल्हि काल्हि जेबै हेतै त।
ओ अहाँके पप्पा गामे मे छथि?
हुं भ गेलै खेनाइ?
ह और लाइट अहुं सब दिस अबै कटैया कि मतलब रहैया हरदम?
नै कटै छै हमरो दिसन।
अच्छा अहुं सब दिस कटैया। हे जग बड्ड एत बड्ड कटै छै लाइट भै, जै मे लोक कहइ छै गाँव देहात एरिया, त हमरा ओइ एरिया के लागल रहु। बहुत लाइन कटै छै आ ऊपर सं एखन मौसम ठंडा छै, मतलब हं कनी कनी हावा बहै छै, एक रती क फूंही जना परि जाइ छै त लिअ?
तै दुआरे और अहाँके बहिन सब ठीक अइ? माँ सब पापा सब?
हँ अहाँके ठीके अइ।
हमरो ठीक अइ। अहाँके त चच्चो आएल छथि अखन यौ गाँंव?
हूं।
हेलो चच्चा सब, चच्चा की सब करै छथि?
अखन छै दुनू गोटा घरे पर।
अच्छा पप्पा आ चच्चा?
सेटिंग होइ छै फाइनल कि नै?
अच्छा अहाँ केँ छत ढलाएत, कहिया ढलाएत?
एकैस तारीक कै।
ओकरा कैह देैतियै नै जे एक सूररे लगातारे मे हम काज करबै। तऽ ओ एक सूररे के क दैता नै।
लगातार तै कैरते छै ओ शुक्कर के नै अबै छै कत्तो नै जाए छै।
मियां छै से?
हां शुक्कर के नवाज पढ़य के रहै छै नै तै दुआरे।
औ आनदिना आबाय छै।
हां अनदिना सब दिन आबै छै, रडौ ब नाय एखन बाकीयै छै।
आब कै मतलब ढलैया कै तारीक कै ऐ से।
एकैस-एकैस कहै तै छलै एकैस।
अच्छा एकैस कै छै तऽ लोहा बन्हा गेल? छै, आब तऽ आय तऽ बुझयौ अहां के सोलह सतरा तारीक भ गेलै। अठारा तारिक छीयै आय।
आय अथी सेटरिंगे ठोके छै।
हुं तऽ भऽ जेतै एतय जल्दी सबटा मैनेज?
पता नै आगाँ फेर हेतय की नै हेतय पता नै।
ओ एकदम दिन राएत के जहन ठीका पड़ लेलकै यै दिन राएत एक कऽ कऽ नै कर ते काज त फेर केना काज चलतै कियाकि अहों के पप्पा के जादा दिन छुट्ट टी तै नै नै छैन आब एलखिन्ह यै तऽ ई काज करिए कै जेथिन न फेर गाँव से बाहर। फेर जैथिन ढलैया मे तऽ फेर कहिया ऐथिन ओना अहाँ के पप्पा तऽ दुर्गा पूजामे हमरा लागय यै आएबै जेतै कियाकि कोनो ठीक नै ओ दुर्गा पूजामे कुनु बेर नै रहै छथिन बाहर मे अपन आएबै जाए छथिन।
हां देखियौ आब ऐ बेर ऐतय की नै
हुं आहां के चाचा के नहियौ कूनू छै मतलब नहियो आएब सकय छैथ दुर्गा पूजा मे पर अहाँ के पप्पा तऽ ऐबेटा करतै दुर्गा पूजा मे।
हूं।
तै दुआरे और सब कहियौ की समाचार?
और सब ठीके छै आरवी के नानी गाँव नै जाए छियै।
गेल छलियै यै ए बीच मे उपनैन छलय यै नै हमरो गाँव मे।
खाना भ गेल?
त गेल छलियै आरवी के तऽ मोटरसाइकिल पर घूमय मे एते मजा आबे छै, स्कूटी सब पर घुमे मे ओकरा भैर दिन मे पचासो राउंड मरब्बयौ बस ओ घुम
करिया‌
औरिपहुँच गेलिए काज पर?
याद छौ? उजरे देलका बुझा दुनू
काज पर पहुँच गेलियै। हां की कते आदमी से करै छियै काज यौ?
तीन आदमी।
अच्छा आब अहाँके ओहि मतलब, ओहिमे सब चीज अहाँके आबि गेलै एऽ। कैल मतलब लाइट- वाइट ठीक कैय भऽ जाइया।
दू टा लेबै एगो करिया एगरो उजरा।
अहूं के काज कनि कम आसान नहि अय। बड भारी काज अय, दौड़ बढ़हा दौड़ बढ़हा हरदम लगले रहे याऽ।
हँऽ।
आओर सब कहियौ की सभ होइ छै।
अखन जाइ छियै फेर लाइट ले।
अच्छा घर पर जाइ छियै फेरसँ लाइट आनय लए। गाड़ी से कियाने आबि जाइ छीये।
गाड़ी कहाँ अनने छिये।
ओ।
बुझाए चचा लऽ गेल छै भावेश चचा।
अच्छा कतहु गेल हेते चचा दाढ़ी- ताढ़ी कटबे लए, कहै छलै आ काल्हि राति में। साझमें एलै गाड़ी से तऽ फेर कहलक जे, हमरा केश कटौनय बड़ जरूरी अय, जैब दाढी कटबैले।
थान तर देखने छलियैया।
मोटर -साइकिल से।
हँ ठ ब तऽ दुर्गा मन्दिर पर बैठल छलै हऽ।
हूं। हँ तऽ ओ बैसलो- बैसलो बड़ काज करे छै ने, से नहि बुझे छियै हुनका बैसलो- बैसलो बड़ काज होइ छै। आन आदमी काज कऽओ के कोनो- कोनो जोकड़क आदमीे नहि रहैत छै। लेकिन ओ बैसलो- बैसलो बड बिजी आदमी भऽ जाइ छथिन। आओर अहाँके टेंथ कोन कथीमें हैत।
फरवरी में।
इएह फरवरी में।
हूं।
हूं पढ़ैत- तढैत छियै यौऽ। कि भगवाने भरोसे।
कहियो कालके।
ओ तहन तऽ भगवाने भरोसे अइ।
एकदम।
राम भरोसे हिन्दू होटल।
हूं।
पढ़बै ने आब कथी से कहूं। तऽ ओहिके आगाँमे कोनो आओर चीजके काजे पड़त। केओ काज नहि अबै छै बौआ, अपन पढ़ाई लिखाइए टा काज अबे छै।
हूं।
आओर घर दिसने आयब हमरा अङगना दिसने आयब।
उहूं आखैन ने।
एबतौं ने घूमैत फिरैत। आब कखनो अहूँ फोन कऽ देब उम्हरसँ, हरदम हमहीँ करब। आब तऽ देखा देने छी ने केना हो छै फोन।
हूँ।
तऽ किया नहि आब साँझ मे अहाँ कऽ देब हमरा ती।